जी
नमस्कार
सब छियैना
हँ सब ठीक छै अहाँ बताउ की हालचाल
सब ठीक छै कहली समाचार देखेत समय एकटा विषय हमरा बहुत सोचय पर मजबूत कयलक जे भविष्य मे पानिक कमी मानव समाज लेल बहुत पैघ चुनौती बनि सकैत अछि
अहाँ बिल्कुल सही विषय उठेलूं पानी बिना जीवनक कल्पना करब असंभव अछि मुदा दुर्भाग्य बात बात ई अछि जे बहुत लोक एखनो एहि अमूल्य प्राकृतिक संसाधनक महत्व पूर्ण रूप से नहि बुझैत छथि
हँ हम देखत छी जे कतेको स्थान पर लोक आवश्यकता संग बेसी पानि खर्च करै छथि जबकि दोसर कतेको क्षेत्र एहन अछि जते लोकसभ एक बाल्टी स्वच्छ पानि लेल घंटो प्रतिक्षा करैत छथि
ई वास्तवमे चिन्ताक विषय अछि पृथ्वी पर बहुत पानी अवश्य अछि मुदा पिब जोग्य स्वच्छ पानिक मात्रा सीमित अछि एहि कारण ओकर संरक्षणक प्रत्येक नागरिक जिम्मेदारी अछि
हमरा लगैत अछि जे पानिक बर्बादी अधिकांश समय छोट छोट लापरवाही सँ सुरू होएत अछि मुदा धीरे धीर ओहि लापरवाहीक प्रभाव बहुत पैघ रूप धारण कैक लैत छथि
बिलकुल जो नल खुलल छोड़ी देल जाय पाइप मे रिसाब होइत रहै ओ आवश्यकता बिना पानि बहल जाय तऽ प्रतिदिन हजारो लीटर पानि बेट नष्ट होइ जाइत अछि
काल्हि हम पढ़ैत छलहुँ जे बढ़ैत जनसंख्या शहरीकरण आ जलवायु परिवर्तनक कारण भविष्य मे बहुत क्षेत्र मे पानी के संकट आओर गंभीर से सकैत सकैत अछि
ई बात सही अछि एहि कारण केवल सरकारी नहि बल्कि समाजक प्रत्येक व्यक्ति के पानि बचेबाक दिशामे अपन योगदान देबाक आवश्यकता अछि
हमरा लगैत अछि जे पानी बचेनाइ बहुत कठिन काज नहि अछि जे प्रत्येक व्यक्ति अपन दैनिक जीवन में छोट छोट सावधानी अपनावे तैऽ इ पैघ परिवर्तन संभव अछि
अवश्य जखन दाँत साफ करैत छी बाहन धोइत छी ओ घर साफ करैत छी तखन आवश्यकता अनुसार पानिक उपयोग कयल जाय तऽ बहुत बचत भए सकैत अछि
हमरा इहो लगैत अछि जे वर्षाक पानि संग्रह करबाक व्यवस्था बहुत उपयोगी होयत अछि विशेष रूप सँ ओहि क्षेत्र मे जतय गर्मीक समय पानिक कमी भए जाइत अछि
बिलकुल बर्षा जल सञ्चयन केवल पानि बचेबाक उपाय नहि बल्कि भूजल स्तर बढ़ेबाक सेहो एक प्रभावी माध्यम मानल जाइत अछि
विद्यालय में सेहो बच्चा सबके शुरूसँ पानी महत्व आ ओकर संरचना बारे मे विस्तार सङ्ग सिखाबेके चाही
सही कहलियए जो बचपन से नीक आदत विकसित भई जाय तो व्यक्ति जीवन भर प्राकृतिक संसाधनक सम्मान करैत अछि
हमरा लगैत अछि जे खेती मे सेहो आधुनिक सिंचाई तकनीक अपनाओल जाय तऽ बहुत पानी बचाओल जा सकैत अछि आ किसान सब के से
बिल
बिलकुल वैज्ञानिक तरीका से खेती करला पर पानि समय ओ मेहनत तीनू बचैत अछि ओ उत्पादन सेहो बेहतर होइत अछि
बहुत लोक सोचैत छथि जे हमर एकटााक प्रयास संग की अन्तर पड़त मुदा हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक पैघ परिवर्तन छोट छोट प्रयास सग शुरू होइत अछि
बिलकुल जो प्रत्येक परिवार प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी बचबाए तऽ पूरा समाजमे ओकर प्रभाव स्पष्ट देखल जा सकैत अछि
हमरा इहो लगैत अछि जे गाछ पौधा लगेनाइ सेहो अपत्यक रूप संग पानी संरक्षण मे सहायता करैत अछि कियाकि हरियार वातावरण जल चक्र के संन्तुलित रोकवा में योगदान देत अछि
सही बात केहलिये पर्यावरण संरक्षण ओ जल सं संरक्षण एक दोसर से गहराई से जुड़ल विषय अछि प्राकृतिक संन्तुलन बनल रहत तो जल स्रोत सेहो सुरक्षित रहत
काली हम एकटा अभयानक बारे मे पढ़लहु जते पूरा गाम मिली के पोखरी साफ कलक वर्षाक पानी रोकबाक व्यवस्था कयलक आ किछुए वर्ष में ओते पानी के स्थिति बहुत सुधारी गेल
ई प्रेणादायक उदाहरण अछि जखन समाज एकजुट भए काज करैत अछि तो असम्भव लग्निहार लक्ष सेहो प्राप्त कयल जा सकैत अछि
आब हमरा लगैत अछि जे पानि बचेबाक फेरचा केवल भाषण धरि सीमित नहि रहबाक चाही बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के अपन दैनिक व्यवहार मे एहि बात के अपनावक आवश्यकता अछि
बिलकुल जतेक जल्दी हम जिम्मेदारी बुझब ओतेक जल्दी भविष्यक पीढ़ी लेल स्वच्छ पानि सुरक्षित रखि सकब
सही कहलियो जी पानी बचेबाक आवश्यकता केवल बर्तमान समयक विषय नहि बल्कि मानव जीवन कृषि पर्यावरण स्वास्थ्य आ भविष्यक सुरक्षा संग जुड़ल एहन महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अछि जाहि लेल प्रत्येक नागरिक के जागरूक जिम््ममेदार आ व्यावहारिक बनी के छोट छोट प्रयास निरन्तर करैत रहबाक आवश्यकता अछि
जी बिलकुल अहाँके बात सुनि के हमरा ई महसूस भए रहल अछि जे पानिक के महत्व ओहि समय सबस बेसी बुझबा मे आबैत अछि जखन ककरो समय पर पर्याप्त पानी उपलब्ध नहि भए पाबैत अछि ओ सामान्य जीवन सेहो कठिन भइ जाइत अछि
बिलकुलये जखन समाचार मे सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रक लोकसभके दूर दूर सँ पानी आनेत देखत छी तखन बुझबे मे अबैत अछि जे हमरा सबके एक नहि सावधान भय जैवाक आवष्य कता अछि नहि तऽ भविष्यके स्थिति आऔर गं्भीर भए सकैत अछि
सही केलियै प्राकृतिक संसाधनक उपयोग करनाइ जरूरी अछि मुदा ओकर दुरुपयोग करनाइ कदापि उचित नहि कियाकि प्रकृति सदिखन सीमित संसाधन उपलब्ध करबैत अछि ह
हमरा लगैत अछि जे घरक बच्चा सब के सेहो छोट उम्र संग ई सिखेबेके चाही जे ब्रश करैत समय हाथ धोेइत समय अ नहाते समय आसक्त स बेसी पानी बहनाय उचित नहि अछि
अवश्य बचपन में सिखल नीक आदत जीवन भर व्यक्ति संग रहैत अछि ओ ओहि बच्चा प भेला पर समाज मे जागरूक नागरिक बनैत छथि
कतेको बेर हम देखैत छी जे सार्वजनिक नल दिन भरि खुलल रहैत अछि आ हजारो लीटर पानी बिना उपयोगक बहि जाइत अछि मुदा बहुत कम लोक एहि दिशा मे ध्यान दैत छथि
ई वास्तवमे दुःखद स्थिति अछि जो कोनो व्यक्ति एहन नल देखे तऽ सम्बन्धित विभाग के सूचना देब ओ बन्द करबाक प्रयास करब सेहो सामाजिक जिम्मेदारी भाग होइत अछि
हमरा इहो लगैत अछि जे घर बनबे समय एहन व्यवस्था करबाक चाही जाे संभशाक पान जमा क बागवानी साफ सफाइ अब अन्य उपयोग मे आनल जा सकै
बिल्कुल एहन व्यवस्था प्रारम्भ मे साधारण लगैत अछि मुदा दीर्घ काल मे पानी के बचत ओ भूजल संरक्षण दुनूमे महत्वपूर्ण योगदान दैत अछि
खेती क्षेत्र मे सेहो ज किसानसभ आधुनिक सिंचाई प्रणाली अपनावती तम कम पानि मे बेसी उत्पादन सम्भव भए सकैत अछि जाहि सँङ्ग प्राकृतिक संसाधनक संरक्षण सेहो होयत
बिल्कुल सही बात कहले विज्ञान ओ तकनीकक उद्देश्य केवल सुविधा देनाए नहि बल्कि संसाधनक बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित करनाइ सेहो अछि
हमरा लगे तऽ जे उद्योग सभके सेहो उत्पादनक संग संग पानीक पुनः उपयोग व्यवस्था अपनावा बाक चाही जाहि सङ् अनावश्यक तल दोहन कम भए सकय
हँ जिम्मेदार उद्योग ओहि होइत अछि जे विकासक संगङ पर्यावरण संरक्षणक दायित्व सेहो समान रूप से निभाबे
बहुत रास शहर मे आब जल संरक्षण लेल जागरूकता अभियान चलाओल जा सकैत अछि मुदा वास्तविक सफलता तकन भेटत जखन आम नागरिक सेहो सक्रिय भागीदारी करथिन
बिल्कुल कानूनो योजना अपन स्थान पर अछि मुदा लोकसब व्यवहार मे परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
हमरा इहो बुझबय मे आयल जे पानि केवल मनुष्य नहि बल्कि पौधा पशु पक्षी आ सम्पूर्ण प्रकृतिक संन्तुलन लेल समान रूप सङ्ग आवश्यक अछि
सही कहलियए जो सोल्स जोल स्रोत सुखा जाय तो केवल मनुष्य नहि बल्कि पूरा पर्यावरण प्रभावित होयत अछि ओ जैव विविधता पर सेहो नकारात्मक प्रभाव पड़ैत अछि
एहि कारण हमरा लगैत छी जे नदी पोखरी कूप अन जल स्रोतक सचछ बनने संरक्षणाक महत्वपूर्ण भाग कर छै
बिल्कुल जो हम जल स्रोतो कूड़ा कचरा फेेकब ओ प्रदूषण फैलब तो स्वच्छ पानीक उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम होइत जायत
कालहि एक विद्यालय के बारे में पढ़ लहु जैसे विद्यार्थी सब मिली के हर बूद अनमोल अची नामक अभियान चलोलनी जाहि संग पूरा क्षेत्र मे पानी बचेबाक प्रति बहुत जागरूकता बढ़ल
एहन अभियान वास्तव मे प्रेरणादायक होइत अछि जखन बच्चा शिक्षक अभिभावक ओर समाज सब मिली के प्रयास करैत छथि तो सकारात्मक परिणाम बहुत जल्दी देखबामे आबैत अछि
हमरा लगेत अछि जे प्रत्येक वर्ष केवल एक दिन जल संरक्षण दिवस मनाय स बेसी आवश्यक ई अछि जे सालक प्रत्येक दिन पानिक सम्मान कयल जाय
बिलकुल जागरूकताता एक दिनक कार्यक्रम नहि बल्कि जीवन भर अपनायब योग्य व्यवहार अछि छोट छोट साावधानी समयक संघ पेेघ परिवर्तन आनैत अछि
आब हम अपन परिवार आ मित्र सबके सेहो प्रेरित करैत छी जे पानिक प्रत्येक बूदक मूल्य बुझति कियाकी आजुग बचत भविष्यक पीढ़ी लेल सभसँ पैघ उपहार बनि सकैत अछि
बिलकुल सही कलियए जी पानि बचेबाक आवश्यकता केवल पर्यावरण संरक्षणक विषय नहि बल्कि मानव जीवन स्वास्थ्य कृषि उद्योग अर्थव्यवस्था सामाजिक जिम्मेदारी ओ भावी पीड़ित सुरक्षित भविष्य से गहराइ से जुड़ल एहन राष्ट्रीय ओ वैस्विक दायित्व अछि जाहि लेल प्रत्येक व्यक्ति के अपन घर विद्यालय कार्य स्थल ओ समाज मे जल संरक्षणक आदत अपनायबे निरन्तर छोट छोट प्रयास करैत रहबाक आवश्यकता अछि कएाकि आइ बचबल प्रत्येक बूँट कालिक जीवन के सुरक्षित बनबैमे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकैत अछि
जी एहि पूरा